हैलो
हं गोड़ लगै छी
खुश रहु ठीक छी
हाँ ठीक छी
खेनाई पिनाई भऽ गेलै यै
हाँ खेनाई पिनाई भऽ गेलै अहाँ सबके भऽ गेलै
हाँ हमरो सबके खेनाय पिनाय भऽ गेलै तब भइयो गेलै समयो कते राति भऽ गेलै खेनाई भेलैए अहाँके अथी बनल छलैए भात दालि हम तऽ भातो खाई छी ने रात कऽ बुझले अछि एक दू टा रोटी खा लेलउ हाँ आ की कहै छै अहाँके एहिमे भात दाल सजमन के भुजिया बनल छलैया एमहर आलू के तरुआ भेल छलैया कनी सर्दी जेना भऽ गेलै मोन तऽ माँ कनि चटपटा खेनाई आ पनीर के पकौड़ी नहि बनै छै बेसन दऽ कऽ से बनल छलैया उएहसभ हँ बड़ी जेना उएह खेनाइ खयलहुँ हेँ सएह सभ आ नाश्तामे मोमो बनल छलै जे अपनासभ खाइ छियै ई तऽ खैर अपना सबके मिथिला के भोजन हँ हँ ई तऽ खैर अपना सबके मिथिला के भोज न नहि अछि लेकिन आब लोक खाय छथिन तऽ खाय छथिन से बात नहि मोमोज तोमोज थोड़ी ने अपना सबके मिथिलाञ्चलमे खेनाइ बनैया अपना सभके तऽ रंगग बिरंगके तरकारीसभ बनैया ईसभ खेनाइ पिनाइ तऽ नहिए बनैए तहन तऽ आब आइ काल्हि सभ खाइत छै तऽ खाइत छै से बात
आओर बौआ बौआ ठीक छै
हँ बौआ एकदम ठीक है आब तऽ कनि छओ सात महीना केे भइयो गेलै ने आर तऽ खुअब हँ बौआ सुति रहलथि दूध बे ओना कखन सुतथि कखन जागतथि हुनकर कोनो नहि कखनो उइठो जाइ छथि कखनो राति समय अहाँके सुतल रहतथि उठि जेतैथ कखनो अहाँके जे छै से हल्ले कर ल कखनो एहि मुंहे सुतल छथि एखन गुरकै पुरकै सेहो छथिन किने एं तऽ साल भरि हेतनि तऽ चलैयो लगथिन ठेहुनिया तोहनिया गुरकनाइ पुरकनाइ जे धियापुताके होइ छै से अयइते पइते सेहो करैत रहैत छथि ताहि दुआरे अ नीक लगैया एखन नीक लगैया ओहि दुआरे गाममे आयल छी तऽ अहाँ कीसभ देलियै खेनाइ पिनाइ
हमरासभके खेनाइ भेलै हें रोटी छलै हेँ भात छलय हे तरकारी छलै हे झुङगनीके
हँ
आओर दही छलय आओर आम छलय हे
एखन तऽ आम के मौसम छैऽ आम तऽ एखन रहबे करै छै से बात
आओर ऊपरसँ काल्हि पूजा भेल रहै तै तऽ आओर आम छलै हे
आओर आम छलैएा मिठाइ तिठाइ हेतै दही हेतै सबकछु हेबे करतै ह प्रसादो त साद बनल हेतै ने आ काल्हि तऽ भव्य आयोजन हेतै
हँ काल्हि ठकुआ तकुआ बनल छलै हे प्रसादो छलैए आओर सभकेँ खेनाइओ खु ह हँ ऐल छलखिन कि लोकोसभ हुनकोसभकेँ खुएनाइ खेनाइ खुआ देलकेय
अच्छा हँ कतेक लोक करै छलखिन हे लोकसभ बेसी हेथिन एं
हँ दस पन्द्रह गोटाक छलखिन हेँ
अच्छा अच्छा हँ तऽ नहि ई कहलियै अपनासभके मिथिलाञ्चलमे छै ने जे किछो भगवाने पूजा भेल एकटा बुझियौ सत्यनारायण भगवान के पूजो होइ छै वह मे कते लोग अबे छथिन कते रंग के खेनाइ पिनाइ बनै छै सब के आग्रह पूर्वक सभके हकार देल जाइ छनि बजायल जाइ छनि एकटा अलगे अपना सभके मिथिलामे रहैया पूजा पाठ होइत छै चाहे कोनो पाबन तिहार भेल आ कि कोनो काज उद्यम भेल मुड़न उपनयन
ओना कतहु कतहु तऽ की कहै छै दिनोके होइ छै पूजा ना हँ पर अपना सबमे तऽ राइते के जदा होइय ने
राते के होइया जिनका जेना जे समय रहल आ भगवान के पूजा के समय जे हे नीक मुहूर्त रहै छै तऽ ओहि हिसाबसँ भऽ जाइ छै अ हा हँ अपनो सभ कऽ सकैत छियै जिनका जेना समय रहल कि ने एकबेर अहाँ के जे ओत हमर भायजी के जे बियाह छलनि बड़का भायईजी जी के तऽ ओहिमे आहा के भरफोरी छलैया तऽ राति मे अहाँ के अपना सब के मिथिला मे भरफोरी के राति मे भोज होय छै कि नहि माछ भात के तऽ तहि दुआरे पूजा पाठवला जे काम छलैएा सभकिछु दिनेमे भऽ गेलै अपन दिन में पूजा पाठ भ गेले आ राति मे अपन भोज कियकि आब एके संगे दुनू चीज नहि ने भऽ पबै छै लोक सब बड्ड रहै छलखिन तब पूजा दिनब तऽ दिन मे कऽ स छ कते आदमी अहाँके चौपहरा पूजा सेहो करै छथिन ने चौपहरा छै भोरसँ शुरू भेल राति तक होइत रह
हँ हँ
ओहो भगवानक पूजा होय छै ओकरो बहुत विशेषता छै महानता छै बड्ड मनोकामना पूरा हो छै कतेक मतलब कबुला पाती लोककेँ रहै छै ने जे मोनमे मनोकामना ई चीज पूरा भऽ जायत तऽ चौपहरा पूजा करब हँ तऽ से सब बड मनोकामना पूरा होइ छै ई सत्यनारायण भगवान के पूजा बहुत म ने रखै छीै अपना सबके मिथिलाञ्चल मे तऽ अहाँ कीसभ ओरियान पाठ केलहुँ से कहू पूजा छलैए तऽ पूजा पाठके ओरियान पाठ तऽ केने हैब कि नहि
हँ हम गेलहुँ चन्दन चन्दन पीसके रखलियै फूल तूल ओरिया के रख लाऊं आओर फल तल धोके रखलहुँ
तटा च्ंगेरामे सैटा ओरिया कऽ रखने हेबै
हँ हँ सभटा चङ्गेरामे ओरिया कऽ रखलहुँ आओर ठकुआ बनेलहुँ
अच्छा ठकुआ ठोकने हैब छानि देने हेती अपन बड़की बौआ
हँ हँ ओहे
अच्छा हँ आ ई नैना कीसभ काज कयेलथि इहोसभ काज कयने हेती कने मने
हँ ओहो केलथि सबटा जे मतलब पूजा के जते सराय बाटीसभ छलै सभटा वएह धोे रखलखिन
हँ एं की नैनबत्ती हमर काज सभ खूब ओहो करै छथि पूजा पाठमे हुनको बड मोन प्रसन्न कऽ कऽ ओहो काज धन्ध करै छथि हँ छोट छथिन एहिके मतलब ई नहि छै काज सभटा ओहो बहुत नीकसँ करैत छथि हँ तऽ ई मालासभ सेहो बनेने हैब तुलसी पात के इम्हर फूलक माला हँ तऽ फूलसभ अछि फड़ल की
नै फूल सब मतलब ओतेक नहि छै आ ई फूल सब तऽ कल्यणी जतय रहै छथिन पापा
हँ हँ हँ अछा ओना गेंदा फूल के माला बिकाइत रहै सब दिन
हँ लेकिन बिकाय बाजार से नहि एनलियै हमसभ
अपन गाछेसँ तोड़ कऽ ओहो बड़ नीक होइत छै आ जते लोकके हँ हँ से तऽ छैहे ओतऽके बड्ड विशेषता हँ आ ई कहलहु हेँ जे ई नहि कते लोकके जेना फूल के दिक्कत जेना होइत छैन मरो सब ओहिठाम मालियो फूल द जाय छथिन आ ई वाला जे छै से कीन क अ ई फूलक माला गेन्दा के जे रहे छै सेहो लोग अपन कीन लेलक ओकरे माला बनेलक पूजो पाठ कियाकी दू दिन पूजा होइ छै ने जेना भगवान लोक अनै छै किनको ओहिठाम से तऽ राति मे जेना भगवानक पू जा भेलै तऽ प्रात भने सेहो पूजा होइ छै
हँ हँ रखने रहबै तऽ पूजा हेबे करतै
हँ हँ प्रात भने पूजा कऽ कऽ आ तखन जिनका ओहिठामसँ लोक भगवान हँ तखन द से नियम होइ छै
सेहो मतलब हमर पप्पा तऽ देलखिन नहिये आइयो रखनेहे छथिन भगवान के आब काल्हि पूजा कऽ के दऽ एथिन
हँ तऽ से जिनका जेना जे अपन विभव होइ छै एं अपन रखैके अपन मोन इच्छा हँ आ ई कहलहुँ महादेव के बनेलथि म
महादेव तो ओ छलखिने अ पप्पे बनेलखिन बैसले ओतै बना लेलखिन माटि सनले छलै हे
मटिसँनल छलैएा अपन ओते बना लेने हेथिन
हँ मौसम तऽ एखन दू दिनसँ खरापे छै
हँ वेदर हमरो कनि सर्दी तर्दी भऽ गेला जुकाम तुखाम
आओर अहाँके तऽ पानियो चेंज भऽ गेलै ताहि दुआरे
हँ पानि चेंज भऽ गेलै क नहि पानि अहाँके ओतय अलग छै एतय अलग छै दुनू ओठमन के भऽ गेलै बदलाव भऽ गेलै अहाँके इमहर पानि तानि सेहो पड़े छै आ ई की कहे छै काज उद्यम छलैया उपनयन छलैया क कतहु पूजा छलै कतहु किछु छलै आ घुमनाइ फिरनाइ सेहो भऽ गेलै रौदा छलै कि नहि गर्मीमे सर्द गरम आब कतहु किछो आग्रह भऽ गेल जे आब ठण्ढे पी लिअ इएह पी लिअ त आब कि शर्बते पी लियअ तऽ आइ काल्हि कते ओ रंग बिरंगग के ओ रहै छै अथी सब कोल्ड्रिंक सब दै छै पीबै लए तऽ सएह पी लियअ आब कतबो मना करबै तऽ आधो गिलास त पियैे पड़ै छै हँ हँ ह ताहि दुआरे तऽ ई सब अपना सबके मिथिला मे होइ छै कि न जेकर केओ अपन जाय अबै छथिन तऽ हुनका आग्रह पूर्वक बैसायल गेल आ ई चीज के आग्रह चीजके कतेक रँगके ने होइ छै जे मधुर खा लिय मिठाइ खा लिय हँ कि ठण्ढा जे खाय पीब जिनका जे चाये निक लागल तऽ चाहिये चाहे पी लेलथि चाहो कते लोग पीबे छै त अपन वरत त्योहार मे तऽ से भऽ जाइ छै हँ हँ इएहसभ छै ओना चाह तऽ अहुं बड्ड नीक बनबै छियै बड़ सुन्दर अहूँके बनाय लए चाह अबैए एखन किएक नहि चाह बनाबैत छी कतन कह अहाँ चाह बनाबै छी आ अथीमे एखन तऽ आ आद दऽ कऽ नहि बनबैत हैब
नहि नहि नहि अखन हमर भार नहि अछि एखन नैना के भार छनि वएह बनै छैै हम ठण्डामे बनबै छी आद ताध दऽ के
हँ सएह ने अहाँके आदवला चाय अहाँ हाथक बड नीक लगैत रहैत छै आ गर्मीमे आद कनि फायदा नहि करै छै छै ह जाड़ मे ई होइ छै आद तक अपने तऽ सर्दी जुकाम नहि भेल कोनो दिक्कत नहि भेल गर्मीमे तऽ आद फायदा नहि करैत छै हँ गरमी फायदे कऽ दैत छै फायदा नहि कऽ दैत छै से तऽ ठीके कहल यै अहाँ तएहसभ आओर पढ़ाइ लिखाइ केना की चलै छै
पढ़ाइ लिखाइ एखन तऽ ठीके चलै मतलब एखन हम शुरू नहि केलियै हए
हँ हँ
हाँ
बारहवींके परीक्षा तऽ अपन भए गेल ओ रिजल्टो आबि गेल हाँ परिणाम आबिए गेल हाँ पऽ गेलै अपन आब तहन एखन तऽ ई नाम तऽ हम लिखा गेल कि नहि छैमे
नहि नाम नहि लिखेले हे अखन देल गेलै हे बस आब न
अच्छा ई तऽ ई ऑनर्स की र कोन विषयके अछि मोन
विषय त अछि हमर उहे बायो
आब अच्छा अच्छा ई मनो ई की कहै छै हाँ बुझि गेलियै ई रखबाके हाँ तहि दुआरे छैहे ठीके अपन जे सब अपन जहिमे मतलब रुचि हुए ने पढ़ाई लिखाइमे सएह सब अपन पढ़ी लिखी
हँ ओनाहियो एक सोचलियै कि इएह फोनसे पढ़ब तऽ ओहोमे भऽ गेल हमरा अथिए
अच्छा दिक्कत भऽ गेल पाइए चल गेल
आ एकटा हमर मामाजे छथिन ओ ओहै बदनामामी के भाई भाईजी उएह दिये ने रहैत ई तऽ ओहिपर हम जे लेलियै तऽ ओ दोसर हमरा मतलब एग्जाम के मतलब हमर परी शिक्षा के बाद वाला अथी दिया देलथि जे हमरा परीक्षे तक के लेबा के छलै से दिया देलथिन ओकर बाद बाला आ जे एखन हमरा उ समझे मे नहि आबैत यै
अच्छा हाँ लेकिन अहाँके पढ़ाई लिखाई जे छै से जाइएके पढ़ू सएह नीक होइ छै मोबाइल तोबाइलसे पढ़ेमे लोकके दूरी दुआरे लोक पढ़ि लैय कियाकि बेटी के कहे छै जे ओरिया रहे दुआरे अपना सब के इ छै ने जे बेटी लोक घर से ओतेक नहि निकलै छथिन लेकिन निकलबाको चाही कनिये जे ओ मोन फ्री नहि हेतन कोनो चीजमे तऽ आगू केना बढ़थिन बेटी सब जेबाको चाही लेकिन अहाँ ओरिया पोरिया कऽ जे हाँ हाँ लेकिन जा कऽ पढ़ेमे कनि बढ़ियाॅं छै कनी नीक
तैं तैं जायके पढ़ै दुआरे हम कहने छलियिन हे लेकिन नहि ने भेले कियाकी ओ दूर बहुत दूर